हां चाची गोर लागै छी।
हां खूब सोहागवती, पुत्रवती रहू, ठीक-ठाक छी नै?
हम ठीक छीयै, अहाँ ठीक छी?
हां हम्हूँ ठीक छी, बौआ सब ठीक ऐ, बौआ हां हम्हूँ ठीक छी हां बौआ ठीक ऐ, अहाँ के बौआ ठीक ऐ?
हां हमरा बौआ ठीक छै अखन ट्यूशन गेलै हेँ।
अच्छा ट्यूशन गेलै यै हां की ओ अहाँ के बौआ के लऽ कऽ तऽ हमरा सब के बड्ड रहैया कुमाएर तुमाएर मे रहैया नोत-तोत दय के रहैया तऽ बहुते हमरा रहैया जे अपन बच्चा सब छै, नोत दऽ दै छीयै कुमाएर मे अपन बजा क अ हाॅं बजा कऽ खुआ दय छियै।
ठीक करै छी तऽ अहाँके बौआ ई ठीक ऐछ नै।
हाॅं हमरो बौआ ठीक
आय तऽ सोमवारी केनय छी।
हाॅं सोमवारी केने छियौ।
एते किया पु हाॅं हम्हुं केने छियै एते किया लेट भऽ गेलो पुजा में?
औ अहिना भोर से पैन-तैन पड़ै छलै यै नै। तऽ बौआ-तौआ लऽ कऽ अपन इम्हर से उम्हर उम्हर-उम्हर जाय हाॅं जागल रहै छै नै तऽ उ उ नै ककरो नहाए दै छै नै पूजा करऽ दै छै ओ जहन
महादेव ओठह गेल छलियै नै आय?
नै-नै गेलियै पैन दुआरे हम तऽ जाय छियै। हाॅं न नै गेल छलिए यै।
अच्छा नहि गेलियै से किआ।
उएह पइने दुआरे पइन पड़ऽ लगलै आ सावन शुरू भेलै ये। पइन पड़ै लगलै।
हाॅं से त बुधा बाबा के तऽ पुजो छलै ने
हाॅं बाबाके पूजो छलनि हाॅं आइ अहाँसभ गेल छलियै पूजा देखय लए।
नहि पूजा देखै ल तऽ हमसभ नहि गेलियै हमसभ भोरे पूजा करै लए महादेव उठाह गेल छलियै। हाॅं न त तऽ आबे तऽ पूजा करै हम सब भोरे अपन गेलियै तऽ अहाँ सब कथी फलहारे करै छियै।
नहि हम खाना खाइ छियै राति
अच्छा खाना खाय छियै।
हाॅं खाना खाइ छियै। अहाँसभ?
हमर माँ तऽ फलहारे करैत छै हम अनून खाइ छियै।
ओ हँ सोमवारीमे केओ केओ अनूनो खाइ छै।
भाभियो करैत छै? भाभितो करैत छथि?
नहि ओ नहि ओ नहि करैत छथिन एखन।
अच्छा ओ नहि करै छथिन हँ एखन छोट बच्चा छैन ने
हँ फेर अपन हेतै कनि बौआ पैघ तऽ अपन शुरू करथिन धीरे धीरे आओर जेसभ कुमायेर से करैत रहै छै ओसभ अपन करिते रहि जाइत छै।
हँ सएह तऽ होइ छै जे कुमारि से करै छै से करे रहै छै।
रहै छोट या पेटमे रहै तऽ अपन करिते रहै छै।
हाँ तऽ हमरो सब तऽ हमरो सब मां गे एते ने ने हमरा सब के धारे छले त हमहु सब सास स गेलियै तऽ हमरा सबके एते हे छै ने तऽ हमर सबके खिन करे ले तऽ अपन हमस करऽ लग त एखन हमर बहिन कहाँ करे छ एतऽ नहि ने हमरा सबके धारै छै हमर म सब के ने सोमवारी धारे छै आ नहि अहाँ के जीितिया धारे छै‌।
ओ तहन तऽ बढ़िआँ अइ जितिया व्रतमे तऽ बड़ हालत खराब भऽ जाइ छै।
तऽ हँ हमरा सबके तऽ ओतऽ जीितिया धारे छै तखन तऽ हमरा सबके करबाक छै हमरा साउस त कहै छथिन जितिया करै लए।
हँ तऽ एखन नहि करू आओर कनि दिन हँ आ तखन दुनू बहिनके आओर पैघ हुअ दियौ तहन करब
प घ त छट
आर तऽ दू दूग दिन अहाँके भऽ जाइ छै। बिना पानिके से दू दू दिन रहय पड़ैत छै। हँ बौआ सभ जहन पैघ हयत तहन करब हँ
हँ
आओर सभ बाबा आइये त बाबा बाबाके परसादी आयत तऽ अपन ओहिना राखि लेबै।
केना
हँ बाबा अथी ई बाबा पूजामे तऽ अथी देने हेबै ने चन्दा?
ह हँ।
आब हमर बहिन एतै एखन एक साल दु
अच्छा।
मास करै दुवारे ओ नहिये खेतेय एहन।
हँ। हमरो घरमे सएह छै ब बैन त कहुना जेबे करतै। हँ आब ओ की कहै छैय, हँ और कि।
हँ- हँ।
होइते छैय। आब एखन त गाम घरमे भोज भात नहि कतौ हैत।
नय एखन कहाँ कोनो सुनै छियै आब त मूड़न उपनैन सभटा बीत बीत गेल।
हं आब भोज त भोज त आबे होइ छैय पहिले भोज भात कहाँ होइ छलैया खाजा लड्डू के होइ छलैया।
आब त अहाँके खाजा लड्डू उठाबे भ गेल छैय। आब रसगुल्ले लालमोहन
हँ आब त लालमोहन रसगुल्लाके क्यो पूछै नै।
नै अहाँके किओ खाएत नै खैत आ जै भोजमे रसगुल्ला लालमोहन नै हैत तै भोजके त लोग दुसबे करै छैय आर किओ जेबो नै करै छैय।
हँ आब त मांछो माउस अहां के स चालू क देलकैया आब मांछो तांछो आब दै छैय भोज भातमे। हँ चूड़ा दही नै होइ छैय आब।
अहाँके सुधा वला त चूरा- दही आब ककरो पचबे नै करै छैय ठेहुने
नय।
ध लेय
हँ आब लोग दही कहाँ खाइ छैय। तरकारी हँ तरकारी खेलक आ मिठाइ खेलक हँ।
दू महिनाके बाद त अहाँके छायो ने आब शुरू हैत तखन छायामे त भोज- भात लोकके होेइते रहतै पुरुख पातर
हँ- हँ- हँ त सेहे एकटा होइ रहै छैय।
हँ त ओहो समय अहांके नजदीके आबि गेल हं।
हँ आब त पाबैन तिहार हँ जन्माष्टमी हैत। हँ ओहोमे हैत मेला -ठेला
हँ मेलो- ठेलो हैत आ अहाँकें ब्रतो हैत। से भ गेल हं आब त अहाँके अइ सबमे व्रत बेसी भ पूरा भादब
नय आब अहाँ के ब हर महिना व्रत चारिटा पाँचटाके व्रत रहतै हर महिना।
आगुमे फेर अहाँके आब चौरचन आबि गेलै, त चौरचन करबे करू।
तहा त
हँ चौरचन हैत, अनंत हैत, भादव के रवि हैत, भादव
हँ-हँ करै छियै।
अच्छा पाँचू करै छियै।
नहि हम एकेटा करै छियै, शुरूहे सँ एकेटा क एलियै त नहि शुरू केलियै।
ओहो म त फलहारे करै
हँ ओयमे फलाहारे करै छी। यै हमरा तीज होइया, चौरचन होइया, दुनू व्रत होइया।
ठीके अय हम त एखन नै करै छी, खाली अगहन वला शुरु आ खत्मी करै छी। हं एखन भादवके-भादवके रवि एखन नै करै छी, कहलिअइए कनी दिनके बाद
हँ बिचला सब नै करै छियै।
नहि- नहि करै छिअइ खाली अहाँके अथी, शुरू बला अगहन बला आ लास्ट बला।
हँ इहो बहुत लोक करै छै, नहि कैल हेतै त लोक की करतै अपन।
हमरा अहाँके गैस के बीमारी अछि न, कनिकबो जे सैह जाइ छी त भ जाइ यऽ।
त फलहार-तलहार किछो केलहुँ ह कि नहि दिनमे।
हँ दिनमे त केने रहिअइ। सेब केने रहियै आ केरा रहै आ दूध चीनियाबदाम, अहां कि सब केने छलौ।
हँ हमरा अहाँके सर्दी ततेक भऽ गेला न, ताहि दुआरे केरा-तेरा नहि खाइ छी एखन। हँ चिनिया-चिनिया बदाम जे अछि ओकरा भुजिकऽ अपन खेलहुँ हैं। पानि पील‌ऊ हैं, त भऽ गेलै आब ओना व्रत नहि कैल होइ छै।
आब ओनहो के ब्रत में, चिनिया बादाम के खीरो किये ने बना लै छी। चिनिया बादाम के जे कनी भुइज देबय, मिक्सी में पीस क दूध म जे खसा देबै तऽ बड़ सुन्दर खीर भऽ जैत।
हँ आब अगिला स सोम सँ नहि हेतै तऽ बनेबै देखबै।
मखाने जंका भऽ जाइ छै, हम त बेसी काल ओ हम्म आ ई एना भूखल में आहांके चिनिया बादाम बड गैस करै छी।
अच्छा हँ-हँ सही बात छै, लेकिन कनि प्यास प्यास लागल रहै छै, तऽ लोक अपन पानि पी लेलक, चिनिआ बादाम खा कऽ।
आ जे छैन से साबुरदाना के पैकेट बला पटा क जे भूइज देबय त ओय त मुरही मुरही जंका जे फुटि जाइत छै, तऽ अहाँकेँ फाँकयमे नीक लागैत छै, ओहो फाइक कऽ जे पानि पी लिअ।
तहन तऽ बहुते रङ्गके अहाँके-अहाँके लगमे फॉर्मुला अइ फू टैइ छै मुड़ही जकाँ
ह जे कनि लोहिया में धीप जायत आ कनिकबे द के जे कनि जे चूड़ा सब भुइ सेतनाहि कनिकले लोहिया में धि कनि कनि भुजबै तो अहाँ के ज फूटि जायत ने तऽ ओ फके मे नीक लागत। ओहो फेंक क पैन पी लिय तऽ कनि आ
अच्छा हँ देखो इ ई बेर साग सब आबि रहल छै अहाँ फलाहारी के फॉर्मूला स सब दै छी ठीके हम बना कऽ देखबै।
हँं देखबै अहाँ बड़ नीक लाग चिनिया बादाम स नीक रहैत छै चिनिया बादाम में अहाँ के गैस बैन जाई छै।
हँ नहि बढ़िआँ फॉर्मुला सब बतेलहुँ हम नहि बनेने छी। छलियैए अहाँ कहलहुँ हेँ तऽ हम बनेबै नहि बुझल ई हँ चिनिआ बदामवला बुझल छलय जे एना एना होइत छै। की होइ छै असगरुआ छियै ने आब कतेक करियौ आब हँ
र करयमे ठीक रहैत छै आ ई केरा तेरामे तऽ अहाँके सर्दीमे कंठ सब धऽ ले छै ने।
हँ-हँ आ साबूदाना हमरा ओना नीक नीक नहि लगैया अपन की कहै छै ओकरा किछो एहन बना कऽ खाउ तहन बढ़िआँ लगै छै आ
सबूदाना दूधबला नइ नि
नहि नहि नीक लगै छै हँ।
आ बाजी ब्रतमे सब दिन इएह खाउ तऽ नहि ठीक लागे।
नहि नहि हमरा अथियो होइए ने अहाँके एकादशी हरिशन एक कादशी आबऽ बला अछि नहि बारह टा एकादशी करैत छियै आ बारह टामे रोटी खाइत छियै।
हा तखन तऽ ठीक अछि हमर माँ सब तखन सभटा रोट की खा छै एखन एकादशी नहि कर छै।
नहि हम बारह टा मतलब ई जोड़िये ई जोड़िये जेसभ होइए नीक पनीक एकादशीसँ बारहटा ओ ओस हम अहाँके अथी करै छिए मतलब फलाहारी कलहुँ व्रत। कयलहुँ रातिकऽ फलाहारी कलहुँ भरि दिन व्रत। कऽ कऽ आ अ बारह टा मे अपन रोटी खेलहुं अरबा बला अपन रोटी सब्जी जे किछु ह हँ
तऽ करै छी।
नहि हमरा सभके चौबीसो नहि धारे छै तऽ एतऽ।
अच्छा मधुर ठीक छथि ने?
हँ ठीक छै।
अच्छा हुनका तऽ बुआ तुआ के बात नहि भेले हे।
नहि एखन कहाँ भेलैए।
आएा देखियौ सभके भऽ गेलै हुनको एगो भऽ जैतनि तऽ
हँ सही बात छै अहाँसभ आशीर्वाद दियौ भोला बाेबा कह न व्रत केने छिय।
हँ बड़ त ओ करै छथिन ने?
हँ व्रत ओहो पड़ैत छै।
राइत क नुन खाइ छथिन?
हँ ओकरा सासुर मे सभ नून खाइ छय तऽ ओहो अपन नून खाइ छय।
हँ तऽ अहाँ फलहार करै छियै?
नइ हमहु एतऽ सब खाइ छलखिन हँ हम एलियै अपन गामे सँ व्रत करैत तऽ हम पहिले अनुना खाइ छलियै एतऽ सब नून खाइ छलखिन हँ तऽ हमहु नून खाय लगलिऐ। हँ एहिठाम दिक्कत भऽ जाइत छै ने एगोटा जेना अनूना केलक एकगोटा नून खेलक तऽ दिक्कत भऽ जाइ छय।
नय बड़ दिक्कत भ गेलथि सब फलहारी करतय हम अनुना करबय। त एम्हर फेर प्रसाद आबि गेलय।
घर मे तऽ ठीके बड़ दिक्कत भ्य भऽ गेल आब कत्ते रंग के बनेतय।
तखन फेर बाबा के मुन खराब छय तऽ बाबा ल अलग से खाना हेतय।
ओ हुनका लऽ पथ पानि वाला बनतय।
हँ तऽ हुनका ल तऽ दालि दुनू टेम हेवाए के चाही फेर। हे दिन के तऽ खिचड़ी खााय छथिन आ राइत कऽ रोटी खाय छथिन आलू के चोखा।
हँ आश्रम तऽ अछि अहूँके।